हेलो। हेलो। बाजू, खुश सोहागवती, पुत्रवती रहौ, जुड़ायल रहू, ठीक छी?
हँ, हम ठीक छी, अहाँ ठीक छी?
हँ, ठीक छी। कि सभ करै छलहुँ?
किचोने अखने खाना खेलौ हैं।
अच्छा, खेनाइमे की सभ छलैए?
आलू, परवलके सब्जी रोटी।
अच्छा, आलू परवलके सब्जी बनेने छलहुँ। केना कऽ बनेने छलहुँ?
फोरन द कऽ तेल देलउन फोरन देनौ अथि जीर। हरी मिर्च, लाल मिर्च, हींग सभके फोरन धऽ कऽ बिना प्याज। बनेने रहिये ना एकादशी छै त
अच्छा, अच्छा।
हँ, माँ व्रतमे छथिन। हम बाबूजी। सबो गोटा आहा बिना प्याज के सब्जी औ रोटी बन।
रोटी?
हँ।
आय तऽ नीक एकादशी छै, ने। निर्जला एकादशी छै, बढ़िया एकादशी के एते लोक तऽ जग कऽ रहल हे। अझुका दिन है
आओर, अहाँ खाना खेलउ?
हँ, हमहुँ खाना खेलहुँ। हमरो सभके हमरो सभके बनल छल ओ एकादशी छिय सहल तऽ नहि हैत। मुन खराप अय। तऽ उएहके दालि पूड़ी बनल छलए। आलू परवल के सब्जी सेवइ। आ चटनी आमके।
अच्छा।
एखन आमके चटनी बड्ड नीक बनैत छै, ने एखन खायमे रुचिगर भोजन अबैय छै।
हँ, एहिबेरा आम वाम फड़ल छैला?
हँ, बहुते आमऐ घिना रहल अय आम। ततेसँ पोखरि भरा रहल अइ। बहुत आम छैला, लेकिन सहित बढ़ अय ऐबैर आम।
ओर लीचियो भेल रहे एहिबरा।
हँ, लीचियो फड़ल छलए खैजोगर सभ चीज फड़ल छैला। आब तऽ लीची खतम भऽ गेल आब तऽ जामुनके समय ऐ
हू, जामुन तऽ अतो अतो लोको खरीदेके खाइ छै। की करब। गावमे तऽ लोग खाइ या लेकिन हम सभ तऽ खरीद कऽ खाय छी
हँ, गामोमे लोक खरीदेके खाइए कि फड़ल कतय छलए एहि बे। पहिलका जका जामुन नहि ऐबैर कतहु नहि फड़ल छै।
तऽ लीची हर साल फरैया न
हँ, लीची हर साल पड़ै या एहि बेर लीची लीची अहाँके छलै बड मिठगर लीची एहि बेर दानो सब छलै नमहर नमहर आन बेर तऽ छोट छोट भऽ जाइ छेला लेकिन एहिबेर नमहर छै छलै बढ़िया छेला अय बे
और आम खेलौं ओहि बेरा की नय
हँ आम तऽ खेलहु हें लेकिन डॉक्टर कहैया कम खाय लए ज्यादा नहि खायला आम तै दुआरे अपन आमके त हमरा मिठगरसँ तऽ बुझले ऐ जे हमरा बेसी सिनेह नइ ऐ आ बेसी मीठगरसँ नहि अइ
सबगोटा ठीक छथिन दादी बाबा सभ सभ गोटा ठीक छथिन
हँ सब ठीक छै सब ठीक छथीन
कौआ
हँ उपनयने मूड़न त एते चलि गेले या ने फेर
ह अखने तऽ मलेमास खतम भेले न फेर दिन चालू भए गेलैन
हँ माँ के हमर सासु माँ छथिन ने तिनका बहिन एतो बहिन बेटी के छलैन उपनयन बच्चा के तऽ ओहि मे पीसाजी के बुलाहट छलैन तऽ पीसाजी गेल छैथ ओतऽ अहाँके जे भाय छथ ओ गेलथिहे अहाँके काठमांडू दोस्त सब आयल छलनि हुनका लऽ गेलनि
अच्छा आदित्य गेलखिन ह
हँ ओ गेल छथि काठमांडू जनकपुर होयत पशुप तिनाथ महादेव जे छथि नेपाल मे काठमांडू में
हँ
एतै से दर्शन करैत ए तऽ हम तऽ कहने छलियनि जे नहि जाय लए एखन घुमे के आयल छी अहाँ लेकिन चार पाँचटा हँ चाय टा पाँचटा छौड़ा एलखिन काल्ह दोस्त आ कहलखिन चाची जाय दियो पैर पकड़े छी दाढ़ी पकड़े छी एहि छौहे महना हमरा सबके मौका घूमे के फेर नहि घूमब फेर सब अपन अपन जगह पर चैल जाय
काइल कहने रहथिन जे काइल कहने रहथिन जे हम जायब घूमय लेल दोस्त सब बड कहैया हम तऽ मना करैत छियनि तैयो सभगोटा कहैय जे चलू चलू चलू नीक छै न घुम लेथिन तऽ सही रहथिन ने एखन टाइम छै फेर बादमे फेर उएह नहि घुइम पाबै छथिन
फेर काज राज भऽ जेतैन तऽ नहि जेताऽ
हँ तहन तऽ भाय छुट्टी लिअ तहन जाउ
तईपर कहबो केलियनि जे अहाँसभ तऽ जाइ छी लेकिन गाड़ी ओरिया कऽ चलायब हमरा तऽ डर होइत रहैया
तऽ बड़का गाड़ीसँ गेलखिन हे कि बाइकसँ
ओ चारपहिया से गेलखिन हें लेकिन आब अहाँ ओतहु से तऽ लोक क जाइ छथिन घर पर से ओतऽ डर भऽ जाइ छै ने
हँ से तऽ छै
ह कहदुन आधा रास्ता जेथिन मोटरसाइकिलसँ आ आधा रस् ता मे चैरपैया करथिन
अच्छा
तऽ कहलियन जे ओरिया क आहाँ सब जेब कोनो दिक्कत नहि करब मोटर साईकिल अबै छैन चाइर पहिया ने अबे छै
चाइर पहिया हुनकर कोनो दोस्त चला केऽ जेथिन की
भाड़ा पर लऽ लेथिन ओतयसँ भाड़ा पर भेटैत छै ने
अच्छा हँ
ह आधा रास्ता मे भाड़ा पर भेठे छै एते दूर चला क जे नत थैक जेथिन न ओसभ
हँ तहन फेर कत कहिआ एथिन बौआ सब
आब देखियौ जो आइ गेल हेता तहन तऽ कैल परसू तक आइब जेता दू दिन तऽ लगतन हुँनका
ओर अ अनुज बौआ की कोरी छथिन
अनुजो अहाँके जाय ले छलए तैयार लेकिन आइो गेले पिपरा घाट नहाय ले ओकरो दोस्त त सब सने जयता कहल जे तू भायजी के अथी मनायए ने करैत छीय हमरा मना करै छै हमरो जा डिये तऽ कहलखिन दादी माँ जे जाए दियौ कोनो बात नहि छै जेयथिन नहा कऽ चलि अथिन लेकिन बुझले अइ जे बच्चासभ जाबे नहि आयत ताबे डर पैसल रहत जे कतय गेलथ नहि गेलथ सएह सब छी आ तारकुन खेलहुँ कि नहि खेलहुँ अहाँ
हम
हँ
उहु नै
किया नहि खेलहु तारकु नहि आन देलैथ ओझा जी
नै
कहबैन न‌ आन देे ता नया चीज छियै ने एहि सालमे खा लेब ने तर कोन तारकुन तऽ उम्हरो बिकाइत हैत ने
हँ बिकाय छै लेकिन नहि खेलहुँ हेँ एखन
अच्छा सासू माँ मन्दिर गेलैथ पूजा करय लए
ह गेल रहथिन भोरे फेर एलखिन हुनका तऽ व्रत छैन‌ आय फलाहार छैन
किने शरबत सब पीबै लए
नै शरबत नहि पीबै छथिन भोरे मे अथी नून नेवो नून नै चीनी नेबो पैन मिला क देने रहियेै शरबत बना क चाय देने रहियैन अखन कहलियै ने जे फलहार में किछु खा लेत तऽ कहलखिन जे अखन नहि खायब कनी काल बाद खायब आमो राखल छै आमो अन्ने रहथिन कायल खुना मालदाम ओ कहलनि खा लेत तऽ कहलखिन एखन नहि खायब कनी काल बाद खायब जहन फलाहारे करेके छै एना हुनका तऽ निर्जला व्रत नहि ने होइ छै दवाई तवाई चले छै ने हुनका
नै नै आब जे कहबै जे पहिलका जकाँ जे करब बिना अथी फल फलाहारी के से नै हेत आब शरीर लोक के नीक नै न रहै छै बच्चा से लऽ कऽ जवान तक के सबके सर्दी बोखार सब के रंग बिरंग के बीमारी आब गेले हे
हँ
से तऽ बुझलिय अहाँके
अहाँ ठीक छी दवाइ उवाइ टाइम से खाइ छी
उएह दवाइ खा कऽ पड़ले छलहुँ ह तऽ अहाँ आधा आँख मे छलहुँ लागल आधामे अहाँ मोब फोन आब गेल तऽ कहलियअन देखियनि कोन जरूरी हिनका गप छैन कनि कैए लै छियनि हिनका
अ हँ बौओ ठीक छै अपन दादी पास छैथ अखन खेलाय छैथ अखनेकनी काल मे सुत कऽ उठलखिन हे
हुनका दै छियै ने खाय पीबै लए
हँ उएह कनी कनि कऽ दै छियन जबरदस्ती दलिया खिचड़ी सेरलेक कनी कनिक खाए छथिन फेर हुनका अथि की कहै छैन पेट झरै छैन
अच्छा
आ
दाँत होइ छन कि
हँ दाँतो होइ छै ने एखन ऊपरका तीन गो चार गो ऊपरका निकललैन हे आ दूगो निचुका निकल छै
अच्छा तऽ बजे छथ कि नहि बजे छथि
ओ हुनकर अथी पर छनि बाजे के मोन हेतेन तऽ बजथिन नहि तऽ हू हँ करैत रहै छथिन बस काका काका काका बाबा पापा कखनो मोन भेल तऽ बजै छथिन्ह दे दे कोनो चीज लेबेके हेतेन तऽ दे दे करै छथिन्ह
आ पप्पा नहि सिखबियन पहिलुका जका जका बाबूजी सिखबियन बौआके जे जे एखन सिखेबन सएह सएह बजति
ओ बाईज बहुत कम छथिन ओ एखन
हँ हुनका सिखबियौ जे बाबा कहिओ कक्का कहियो दीदी कहियो एना एना कहथि आ मम्मी नहि हमर सासू माँ सब कहै छथिन जे मम्मी सब दिन नहि नीक होइ छै पपा सभ दिन नहि नीक होइ छैक बाबूजी माँ ई सब शब्द भेले मिथिलाञ्चलके कि भासा
हँ माइए सिखेबन हमरो मम्मी नहि सिखेबै हम माइए सिखैबे मोमोन सिखेबेन हम शुद्ध माँ सिखेबेए
हँ एखन जे जे सिखेबै ओ सुगगा जकाँ पढ़ल जेतए आ हुनका आयल जेतन बदमाशीस तऽ बहुत चीज करत हेता उ
बदमाशीे टा करै छथिन ओ एक जगह चेन से नहि बस सकैत छैथ
नाए
हू ह बाल नोचथिन सबके काका का बाल के कहै छथिन काका काका बाल चाहि नोचे लेल तब काका काका करैत रहै छथिन
देखियौ हुनका एखन भाषा सभ नीक लागैत हौत सुनयमे अखन जो बाजेहेथि ने तऽ हुनका अखन नीक लगैत हेतन सुनै मे
ह
उएह सब अ सबटा ठीके आए एकादशी ठीके छलेए नीके एकाद छले लेकिन इम्हर गाँं घर मे तऽ खूब पानि भेल छलाए भोर मे बिहाड़ आयल छलेए
हू
बिहाड़ आयल छलए पानि भेल छलए बढ़िया भेल छेलए
हँ तो नहि होइ पानि राति में कनि मनी झीसयाल रहै बेस कनिके कालझिसीयैल हलका हलका कऽ कऽ ओहो उमस वाला ओहिके बाद कोनो फर्क नहि आ भोर से रौद छैहे एखन
हू से तऽ चंडाल जकाँ उगल रहे
हँ
कना मरचार्ई हमर ओ आम सब जे सड़े छलखीन हमर माँ अपन खूब अमूट बनबै छै।
हँ, हमू सभ आमके अचार बनेलौ है आमके अचार बनेलौ है, तऽ उहै पाँच किलो पहिले बनेलौ, ओ तऽ बनि गेल आ फेर दोबारा बनबैत छी तऽ उहरौदमे देने छियै छत पर
आहाँकेँ तऽ ओतऽ तऽ ननद‌ई अचार अबैया ने
हँ, आबै छैन। लेकिन हमसभ कते अथि करबै तऽ हमर सभके चाही ने
अच्छा, तऽ एहि बेर अपने बनेलहुँ हे। केना कऽ बनेलू हैं चार
आमके काटि कऽ जेना छोट छोट आ मतलब नॉर्मले साइज भेले बीस रूपेके ओ आमके काटि कऽ। चारि-पाँच या पाँच-छह फाँक कऽ कऽ। ओहिकेँ बाद ओहिमे ओकरा धो कऽ, धो कऽ फेर कनि काल ओहिमे सुखेलहुँं सुखेलाके बाद ओहिमे तेल द अथि हर दैनो हरैद नून धऽ कऽ फेर कनी काल ओकरा रौदमे देलहु एक दिन फेर ओहिके बाद, अगला दिन ओहिमे मसाला सभ पीस कऽ। तहन मसाला सभ पीस कऽ एना पीसलो भेटैत छै, दुकानमे नहि तऽ अपन अपने भूजि कऽ बनबेके तऽ बनाउ त अपनेसँ भूजि कऽ